हेलो
हेलौ
हँ
हेलो हैलो
हँ हालौ
ख
अबै आबाज आँ
हेलौ वापस कट गेल ल क
नहि ए बेर कटने छलहु
अरे पता नै चल जे
ओ बिलैड़ खा बिलैड़ खा गेल छल व चीज ‌
सेंसिटिव मुद्दा भऽ गेल छलए न
ह हम बोला खा गेल गेल हमस ह कटगेलो हां गेलै ओ मा टा मा टा बला एलै त चल गेलै हँ
अचछा
और त सिम्पी सब के की हाल चाल छै
सम्पी के हाल ठीक छै
उ।
आ सिम्पीके हाल ठीक छै, सिम्पी बेचारी असगरे। अरे सिम्पी बेचारी असगरे छै, हमरा डरी होत रहैया जे आ, आइ ओकर बहिन नहि छै ने।
नहि तऽ बाकी आदमी छै ने?
अरे तऽ ओकरा बकी सभ छै, ने संजू आबै ने छै ओकरा अगना
नहि ने घरमे माँ दादी माँ छथिन ओ त।
अरे परमा तोर दोस्त मदेना तऽ बोहिन नहि छै, त कमी खलै छै, तऽ कहिया आ।
कहि न पटे छै।
अरे नहि मतलब मना कदै छै, न नहि आवै छै, ओकर अंगना।
ह
एक सालसे सिम्पीके दादी माँ
जे संजूके नहि आबे ला आ एगो बहिनके आबे लए।
अरे मतलब संजू न मतलब कंचनके फोटो भेज दै छलै सिम्पीके। तइ दुआरे ओ मना कऽ देने छै। जे मतलब सिम्पी कहलके आब नै सिम्पी। कहलकै आब जे किछ हंगामा हैतो। दादी माँ के तऽ ओकर जिम्मेदार हम नहि रहबो। संजू रहतौ। तऽ ओकर संजूके दादी माँ कहलकै जे नहि आबैल तऽ एक सालसँ नहि आबै छै।
अी
त
ते पै सालटा खराब।
और बाँकीसभ तऽ मारे छै, तऽ बाँकी ‌अमीषा अगंना जाइत छै। ओकरा अगंना केओ नहि जाइ छै। आ ओकरा एक दिन अमीषाके मम्मी कहि देलखिन पलनगपर नहि बैसल। निशा तऽ नहि छै, ओ तऽ मारे छियै मतलब।
हू।
अरे जहन निशा अथि अमीशा रुचिमे मारि चलि रहल छै। पहले हे बहुत दिन भऽ गेलै।
ह, ओकर तऽ सभसँ बियाद नहि बनबै लए तैयार रहै ओकरा।
अरे एनाहियए ककरो किछु बना दै छै, केओ दिमाग खराब भऽ गेल रहै छै ने।
एकदम बेचैन रहै रुचि, रुचिके बजाय सभसँ
ओ ओकरा एते कॉमन सेंस नै छै जे दियानी बना इम्पोर्टेंट नहि छै। छै, ओ लड़का लड़की शादी करे छै, पूरा परिवारने करे छै।
बना दै छी कथी क लड़का लड़की।
लड़का लड़की शादी करै छै, ने आपसमे पूरा मतलब संसारके सभ लोकसभ थोडे ने करै छै मतलब कि बंकि जतेक र।
आईमे किछु दूध? एकके छुट्टीसे नहि जा ह
आओर एतऽ रुचि, मतलब दियादनीमे मेंटालिटी मिलि रहल छै। जँ शादी होइ छै, तऽ एना न धार्मिक दृष्टि। दृष्ठि कोन से सोचियौ त मतलब लड़का लड़की के। कुंडली मिलायल जाइ छै, कहाँ लड़का और बाकी परिवार वालके मिलायल जाय छै।
नहि तऽ दियादनी दियादनी मन मिलल जेतै कहू।
ओतऽ दियादनी-दियादनीमे मतभेद मिलि रहल छथि, की करि सकै? मतलब हमरा रुचि र बतैलक
ह
जे हम रुचि से हम नहि पुछलियै सिम्पी के आदत
कह छै थरमस ह
सिम्पी के दोसर के लाइफ मे एंटर करै के बेसी दिलचस्पी छै हम त नै पुछलियै जे रुची गे की दिक्कत अइ अइ त अइ नै अइ त नै अइ ओकर पर्सनल छै ओ दुनू खुद में शॉर्ट आउट करते तऽ ओ तऽ हमहुँ बैसल रहियै तऽ रुचि कत रुचि हमरे मतलब पूछल सिमी पर रुचि हमरा बता रहल छल जे अगर कोनो आदमी लाइफ मे आगा बढ़बै बिजी हेबै क पस सो दिनजना टाइम देबै ककरो तऽ हम कहलियै हँ ई बात तऽ सही छै लोकके बिजीए रहबाक चाही ओहि बात लए केओ दुखी हेतै
ओकरा तऽ आगाँ बढ़ि गेले अछि ने सीमती
कथी
सिम्पी के तऽ ओकास से छै ने
सगले आ
क जे ओ बाबा क कहै छै
अरे एक दिन एक दिन हमर कैस पूछलियै जे ई नीरज भइजी भइजीे छ ने
हं
तऽ कहैया हँ यार
ह
हम कहलिए कि बियाह दान मऽ लऽ जेतहु नऽ अपन हम आओर कन्फर्म करब बढ़िआ सिंगले छिहि न अहाँ हम पूछ रहल छलियै ओकरासँ सि छी ने तऽ कहै अहाँ याद आब मतलब हमरा ई सब में नहि पड़वा के मतलब अब कियाकि हमरा लग आयल रहै न त दु तीन बेर नीरज भाईजी फोन करैत छी जहिया आयत ने तऽ तुरत तुरत फोन आबऽ लागत
अच्छा एना नहि आबे छै भायजी सबके फन
हँ तऽ हम कहल भाईजीे छौ ने
आ भइजी छोट त पहुँचा
हं आब पता नहि ओकर की रिश्ता छै ओएह बुझते
बाबो छै ओकर
हँ मतलब ओकर मौसी के रिलेशन विलेशन मे गेल छी
ध पती की बड़ तखन सम्न्धमे किछु समझ हे तहन अगर बाबा छौ तऽ बाबे मन
अरे एहन ओ जेहन दूर के रिलेशन बनाबै छै एते अगर हम बनबऽ लगिये तऽ हमरा तऽ लग लग के एते छै तऽ दूर दूर के तऽ दू सए तीन सए भऽ जेतै तऽ मतलब ओ अजीबे रिश्ता छै ओकर पतियो तहो सीखते हे एना उन्ना धीस देट एहन कोन रिस्ति भलैया एतबो दूड़के काफी बेला छै सिम्पी अजीबे लग रिश्ता न भावे ओहो में बाबा बना देल केओ ओकरानी रह
न
अ हरियाणा
एहि बेेर मां नहि गेलखिन नै ओकर
ओ अपन दोस्त सब स आधा सब बेसी दोस्त विवाहित भ चुकल छै ओकर वीडियो लगाबे छै ने तऽ पहिले उएह सब कुमैर छलेया आब बियाहल दानल देखै छियै तऽ हम कहलियै जे आधा से बेसी तऽ अहांके
बिआ दान आर भऽ गेल तऽ हँ
विडीयो देखैत रहै छै ह अइयो सैयद मॉल तॉल फिल्टर लगेने छै
हम वीडियो बसल हमरा किछ किछआदमी के मतलब हम बेसी काल वीडियो देखे नहि छियै किछ किछ जे आदमीे अपन सीधा लाइक क दै नों
लजैबैं त
जेना अमीषा छै अमीषा अपन एगारह बारह एगारह बारह बजे मतलब लगेलक एखन बहुत साायरी लगबाबे छै त हम बस लाइक क दे लो खाकी अगिला दिन बकी मतलब किछु नाए मत तब देखलहुँ देखलहुँ नाए जे की मतलब छै आ भोर मे देखब हँ अंजलिक के ओ तऽ यूट्यूब चलाबैत छै
डेली कुलबे नाए करै छि
हँ बेसीकाल नाए खुलैत रहैत छै पर हम सब्सक्राइब कऽ कऽ रखने छियै ताकि देख सकी
लिंक भेजब कनि कथी
मतलब ई ई नहि बुझलियै सपोर्ट के दृष्टिकोण स बुर्बक बनबय के दृष्टिकोण हम त सब्सक्राइब एना ही मतलब हरियाली टाइम पास ट्रेवल भी
मतलब कोनो हमरा एहन लागल नाए कंटेंट
सेऽ कनि भेज हम आ खेनाइ पिनाइ बनबै
नाए ओकरा कहलकै ऋतु जे खाना पीना वला बन बनलेके न
हमरा तऽ आग जहिया लगेलक कहियो खुल न हे जहन ने ओहिपर टच कोरय त दोसर वला स्टेटस देखैलैए
आए हमरो मोन करैत रहैया बनाबेके किछो हम कहलिए हम तऽ बहुते ज्याददा फनी छि मतलब जखन नॉन फनी लोग सब बना रहल छै तऽ एक दिन की छलैया किछु तऽ छलैया छः सात टेक देलिए रोल कैमरा एक्सन बिना स्क्रिप्ट यानी ब्लॉग बना रहल छलियै हमरा खुदे देख देख लागै छल जे लोग कहतै कते मतलब नॉन सीरियस इंसान छै मतलब एकोटा मे सीरियस बाते नइ रहै मतलब की बाइज रहल छलियै पता मत पूरा रियल पर्सनलिटी जा रहल कहलिय एहनो ने हमरा इमेज बनेबाका के बाहर
अहाँके ओ बनबै छथि वीडियो बहिन
कोन हमर बहिन हमर बहिन तऽ आब एखन किछ नाए बनाबै छै ओकरा तऽ ओकरा त काफी लो मतलब जे मिल मिथिलांचल के जे छै ओ सिंगर विंगर सब ओ तऽ ओकरा काफी मतलब अथी करैत छलै गाना लए और मतलब कि ओ मेरी पोस्ट कितना है हँ जेना प्रकाश झा विकश झा एकट कर गेल एक ग एक कर और बहुत सारा ओकर रील मिलल फॉलो केने छै ओकरा प्रकाश झा एकटा अजल केओ छै ओ विकाश झा फेर एकटा कोनो मिस्टर मैथिल कऽ क छै लड़का
हं
में छै ओस उ केने छै पर ओहो आब द छलै जकरा तबियत खराब रहैत छै ने
अच्छा की होइ छैन
अरे एकरा पेट में इन्फेक्शन छै ने तऽ ओ मतलब पूरा दिन ओकर तबियते खराब रहे छै डेली तऽ दौड़ते डॉक्टरे भिठ कर हम कह तू की बीड पर ओकर बेसी सीरियस चलैत
अच्छा
ओकरमे तऽ हर मन्थ जाइके रहै छै डॉक्टरके पास एखनो एखनो टाइफाइड भऽ गेल छलै
ओकरो भऽ गेल छले ओहि टोल वाली दाइ दीदी के भऽ गेल हे दुनू के एके दिन भऽ गेलै हमरा अंगना हॉस्पिटल खुल चुकल छलै सबमे गेल डॉक्टर भोज अहाँके केना पता अच्छा नहि ओहि नइ नइ ओइके बादो बरखी छलैए तऽ हमरा भेल अहाँके केना पता एक आ बाबा के छाया रहैन ओहिके बाद हमर छोटका बाब हँ उनतीस मई के मरल रहथि
अच्छा उनतीसे मई क
ओहिके बाद कथी कहै छै छोटका बाबा के रहै बड़खी ग अहाँके ई केना पता तै हम पुछ
किया छोट छीन खोज रह छै
अरे बहुत साल भऽ गेलै ने और की हो छै नइ ओना तऽ चाचा सब जतऽ रहै छथिन ओतऽ करै छथिन
हँ बुझि गेलिय तह पाँच सालसँ बेसी भऽतै तहन थोड़े लोक
मतलब कते दु हजार सोलहे मे मरल छथिन दस साल भऽ चुकल छै ओइ टोल वाली राधा दीदी आयल छलखिन हँ
हिनकर पाँच साल भऽ गेलनि ये ई जे एकटा अहाँके अम्बे दीदीके अथी जे छथि
हुनकर एहि बेर चारिम बड़खी हतनि बड़का बाबा के
हं
सबके तऽ हमरा ओतऽ बरखिए होइत रहै तंग कैसे देइअ एओ बाजबे नइ गेल नाना बाबा के अलावा ओहो पता नइ कहिया निकलतै निकलतै रहे से हमरा आ की हमर को अपन मामा सब पता एतै हुनके मुराद
हं
पूछा पत ममाास की चाहे छी निपटा लै के न न
ठ
नहि नाना ब सबके नाना सबूत मानै छै तोरा हमरा लऽ द क ओहेटा बचल छै तबे न करेबौ चारिटा अस्तम्भमेस तीनटा अस्तम्भ गुजरि गेलखिन
अच्छा नानियो छथि
नय नानी हमर दादी माँ के जस्ट एक साल बाद निपटी ह छोबे निपट
तोन तऽ यादो नइ हेतै
नइ हमरा याद अइ कियकि हम न मतलब मतलब ओहिसँ कनिये दिन पहिले हम दुर्गा पूजामे एक महिीना रहि कऽ आयल रहियै बस उएह टा मेमोरी याद अइ ओहिके बाद फरवरी मे नानी मा क
हँ तऽ बुझि गेलियै आब अहाँके नइ अय निपटाबै के जहिया नाना के ताइन अहाँके लऽ केऽ चलि जेता दुर्गा पूजामे
मतलब ई बहुत यादे मतलब मान नयो यादे परडस नहियो बड़ याद नानी नानीमे भरि भरि कऽ डटन य‌इ‌ बात त हमरा याद ह कियाकि हम हम आर हमर दोस्त छलियै नन्दिनी हम दुनू बौआइत रहै छलियै भरि दिन तऽ नानी हमरा जे बाजैछेला आ राजा भाईजी दुनू
बड्ड तऽ नानी के डंटनाइ याद अइ दादी माँ ने कहियो डंटने अइ बाबा तऽ बड डंटने छथि मारनहो बहुत छथ
अच्छा
हँ बहुत मानै छथि हमर बाबा हमरा बड नहि सबस बेसी हमरे मानने छथि सबमे पर ओहि के बाद राधा ओ आन ककरो बच्चा के माइनते नहि छै ओ पहिल हमरा मै छथिना मतलब कनि अजीबे किसम के निहाायती अजीब कीसम के तऽ हमर बाबा सब जे छलखिन ह ने हुनका सबके ना मतलब मतलब लोक कहै छै अरे बहुत डर होइ छलै ओइ अंगना जा एहन टाइप के इमेज बनाके रखने छथिन
ह
वाह तऽ मतलब बड़को बाबा मतलब हमरे सबके मतलब अपन के बहुत मानै छथिन आन के देखऽ नइ चाहलै निकल की कऽ रहल छी जेनामे विचार ने नपोसर नवो सर के जे बड़की पुतोहु छथि एकेटा पुतहु त ओ मुकेश के कनिया ओ ओकर जे पूजा छै ओकर अथी छै मतलब एतय नानी गाँव छै
बुझल बुझिगेलिए पूजगरी भुवन्व मन्दिर परै
ओ ओ ओ ओकर भैय जे छै न संदीप ते हमरा अंगना बहुत आबै हँ बड़का भाय ओ हमरा आगना बड आबै अछि
बतै छै
हँ बड आबे छै बड त बाबा‌नओकरा भगा दै छै दू दू बेर भगा देै छै
चोर चुहार सब छै ओ सब
तैयो तैयो तेसर वे रहे छै हम क केहन टाइप के आदमी छिये हमर बाप फ पैसिय दू भए जाय छोटका के तऽ गवर्मेंट जॉब भेलै
अच्छा
ओ कहियो नय आबै छलै ओ एके दिन आयल छै
मतलब जॉब भेलाके बाद आयल छलैए भेट घाट करै लए त एतय हमरा अंगना आयले ओ बड़का बड्ड आबै छै जहिया आयल ने तऽ आयत तऽ ओकरा बाबा भगा देलखिन दू बेर तैयो देश
आब आबैय की य
ओ नहि ह भेट गाट पड़े रह मर मम्मी हमर मम्मी सब भारी लग
अच्छा ओ बगल अच्छा तैय दुआारे नानी गाँव आयल त अपन हमु एत ऐल बुझियौ
हमरे सब ओतऽ बेसी ओकरा सबके नीक लागै छलैए हमरा सब में तऽ बहुत लोक छलैया ने ओ सब जे कहै छै मतलब कियाकि हमर सबके के हमर सब के जन्म से बहुत साल पहिले हमर दीदी शादी में तऽ हमरा के पता बहुत लो छलैे हम तऽ कमे लोग देखने तऽ मतलब पूजा हमरा ब देने रहै जे पहिले अहाँके
जाइया अहाँ के बियाह के बाद जाइया
नय नय ओ ओहिके बाद तऽ एतो नय एलयै तऽ हमरा ओतऽ की एतै ओहो नब्बो सए त हम जाइ छलियै ने
तऽ कथी भऽ गेल ओ जॉब भए गेल
ओकरा मेट्रो वालला मे भेल छै
अच्छा
आब एक्जेक्टली पता ह पर ओ काफी बढ़िया छै
नहि इहो छलै बाग रे पूजो छलै बागरे
हँ पूजा छल क मतलब हमर प्रॉपर्टी ह बूजा छनि नहि पूजा छै कि चिन्हे छियै हम दकरा ओ जे तोन न कोस लगे ने तऽ ओन बतते
अच्छा
गकल अच्छा आब हमरा पहिले देखबाक य कि हम निहायी कंगाल छिये तऽ हमरा लाग या जे पााय कमेबाक चाही
अच्छा
ब जते आब जा
आब देखै छियै पाँच टा देने रहैथ ई काज अहाँके कटा भेलै
ते हम की कहब एक रुचि के रुचि में ओ त अथी भ जाइत छै ने लिखा जाइत छै
अ जे ई अच्छा
ओहिके बाद आर्या ओर हो प्रॉपर मतलब
नहि तऽ त कहाँ दन क इहो कहै छै जे ओहिमे किछु एहन बात नहि बजियौ जे गलत चीज सिखाबियौ ए आइ के
हँ मतलब कोनो गाली गलोज या हँ तऽ हम आओर मतलब आर्या एना आर्या तऽ आओर लागि रहल छलै जे कते काकि हमरा लागे छै ने पाठशाला पर वाला बाबा उठ केे आब गेल छै ने बाजै छलै हम कहलिये
सी नीक से नीक सिखा देयया अपने से बिसरि जइया
हम कहलियै भैन एतबो नीकसँ नहि बाजै ओ एकदम आइ के दिन छै इ बताउ कथी कहलिये तू तराक से एना कले चलिये जे बताओ त हम कंफ्युज तब फेर हमहूँ शुरू केलहुँ हम ओकरासँ एते भारी बरकम सभ यूज केलहूँ कहय के मतलब किये पीछा ओकरा लिय रहै लड़की मतलब कोनो हेतै अगल बगल के ओकरा देखै छी कि हमरा एकटा बहिन छथि रस्ता मे कनि हिनका से बात भेल त हम कहे क ओकरा सिखा रहल छै कहियौ बौआ हम कहलियै बौआ नमस्कार नमस्कार सिखा रहल छै वगैरह
रिश्ता फिस्टा बने और बैसे ह सम्बंधित
अरे हमरा सबके लागि रहल छै किओ घटकैती नहि कराबैत छै अच्छा तहन जे छै से लड़का एहन निहायते चोर छथिन त एहन टाइप वाला फिल्म हो रहे छै बा अरेंज मैरेज के जते खिला तते
हम तऽ नय केलक ओ कॉलर रिजेक्ट
नहि हमसभ ऑटोमेटिक बारह मिनट बाद केली हन
अच्छा एक सए अस्सी मिनट के अहाँके पुरेबाक रहै छै पहिले
हँ हम न आदित्य के मैसेज केलियै जे हमरा त अहे नहि कियाकि हम ककरो राखिते नहि छियै मतलब आ रखबो केलों नहि हमरा ओ अहाँसँ हमरा केना पता जल्दी हम अहाँसँ बात करि ओ हमरा कल ओरा ह केना पता चलते जे अच्छा अहाँ ओकरा दिया कैह रहल छियै उ कहलक हन एहन कोन भेलह मतलब अहा अपन कॉन्टेक्ट ग्रुप मे ओकरो से बात कऽ सकैत छी अहाँ रुचि से बात कऽ के कम्पनसेट कऽ लिय ह कहली ठीक छै देखरा क कह ओ म त कहने ह पर ओकरा मुह पर माना कर देलियै अहा के तऽ पते हैत सबके पता छै संसार मे अहाँके नहि पता अछि ई मजाक करत बढ़िआ बात बढ़िआ मजाक कर
ठीक छै अहाँ जे पुछियौ
ह ओहो दिन अरे ऋतु हमरा ओहि दिन कहि रहल है हमरा संगे आबैत रहे त अपने हमरा हम नहि हमरा कहलियै ओना हमरा कह अरे अहाँ बारे मे ने हमरा एना पूछै छलै
कि
गुंजेश आओर मीनू
अहाँ बारेमे पूछैत छलए हँ हमरा मीनू हमरा फेर पूछैत छलए
ह ओ पागल बना छै ओ सब
ओ तऽ फेर पूछै छले हमरा
ई पूजे त रह
एने कि ओ एकटा छलथि ने नाम ए लऽ कऽ
हूँ
एहन कोनो नहि पुछ रह ओहि टाइममे पूछ छले हमरा बियह टाइ दु्वरागमनमे पछने रहय गुंजेशसँ गुंजेश बाप रे राधा के त बड़ा खेलकै तहि ल हमस ते राधा के
अरे अहाँके तऽ पते आर की बता अहाँके अहाँ तऽ बस एनाहिये एकट कर रहल य
हमरा नइ पत
मतलब हमरा ऋतु कहि रहल छल ओहि दिन आबैत रहियै तऽ जे मतलब अहाँ दिया हमरा आदी तेना पूछ रहल रहै म आदीत मल गुञजे समी नहि नहि मतलब गुनजे सर मीनू के थ्रू करै हँ हँ बिल्कुल आओर मतलब हमरा पता रहै महादीप आ री ब जे म ओकरा ऋतु कहने रहे आब आई डोंट नो हमरा पता ने हमरा बार में किछ कहबो गेलक ने त तऽ हम ओते ध्यान मतलब कि हमरा फालतू बात सब पर गुस्सा नहि आबैए हमरा त हमरा लागैए जेन ओ हमर केओ अपन अहे नहि तऽ एना हमरा गुस्सा कर क मत ऋतु कोन अपप्मने ओकरा कोनो उम्मीद रखिय नीक बात हमरा को गुस्सा नहि आबे राधा के आएल रहै ओ कहलक ओकरा से बात कि करू एना ओना मतलब हमरा आगे जे करब हम नौदिनसँ सीधा ऋत्यु पुछलक मतलब खुदे आगाँ से बतेलक हमरा सब जे उम्मीद राखत तऽ मलब हम बतेबै अपना बारे मे तऽ बिल्कुल नहि उएहे ने बतियै अहूँ तऽ एना कहि रहल छियै नहि नहि न हम कहि रहल छी हे हम अहाँके पुछायब हम कहलियै हमरा जरूर पुछायब हमरा ओहि बात वेसबरिसै ईनतेजार साल पुछि
बा सच बात जे हम हम स झुठ हमरा नही वरदान अई तऽ हमर हमर त से आ ऐलहियै तोर हम किछु नहि कहलियै ओकरा ठीक छै ओकरा ने अहाँ से बात करे दुआरे मने है कीज ताकि लम्बा बात है तैयो ने बास बात कीै कोइ अहाँ मतलब कहल जे हेलो हेलो ह हेलो हेलो